हँ
कुशल मंगल कहियौ
ठीक छै अपनेके कहियौ
हमरो नीक अइछ कत छि
पक्का पर
पक्का पर की करै छि यै
कटहर तोड़ै छी
पक्का परस कटहर तोड़ए छि
हूँ
लगे मे गाछ यए की
आएँ
हँ
कटहर पाकय छय
ह्म्म
हँ अखार छय पाकैत हेतै ने
हू तार के कुआ पाकि सब खा लेलक कटहर के कुआ नहि पाकतै
तार के त अथिेमे मईए आर मे होइत छै
बैसाखे जेठ चढ़ेैत चालू भ जाइ छे
त तारकुआ आ एहिमे कटहर के कुआ कए
कटहर अखाड़ स पकई छै हेलो
हँ
कटहर सेत अखाड़ स पकै छै
जामुन ये न अहाँ गाँव मे
अय जामुन अइ बेेर चिखलियै कहाँ एको बेर
हमरा गाँव मे छै रखों अइबै खाय ले
हॅं राखब ने आयब साँझ मे
ठीक हाँ मम्मीए के अपने गाछ में छे जामुन
कतय
बे ओतय रजवाड़ा गाछी दिसेन जै द के आबे छियै ओने
की भेलै
ओने सँ नहि आबै छीये ओ गाछी द के ओने
पुल
ओग हँ
आ तब त आमो आर के गाछ हैत
आमो छै आनलकै पप्पा कए गो दस गो तोड़ि के
मात्र दसे गो
दसे गो परगाँ तेसुरकाँ अपने केलकै रहै
अच्छा कलमी छियै ने
हू
बिजू सब ऊपैटे गेलै ने यौ
ओ छोटकावला नहि ह कनि-कनि छोटे नमहरेवला
हँ
उएह बिज्जूए जनके छियै यौ बिज्जू छोट होइत छै ने
ह बिज्जू छोटो होइ छै आ गाछ नमहर होइ छै
नहिय तऽ मतलब
नमहर होइ छै तब फरै छै
एखन केनिआँगो गाछ छै आम लेकिन छोट छै
केनिआ गो गाछ छै
हूँ
तब केना फड़ली ओ तब
आँठी त नहि छियै
हेय
गाछ कीन क रोपल छै
हँ पप्पे त रोपने छै
तब कलमियए छियै
हमे आर के नहि फड़ल रहतै है कहियो गपबो नहि केलियै गाछी देखय लए पप्पा एलै ओतो गेलै हन ने परसू ते देखलके ते तोड़ कनी ने एले त हम दू तीन गो पकल छलै आम काँचे
पकल छलै आम कच्चे
दू तीन गो पाकल छलै आओर कच्चे रहे से कहलहुँ
अ ह मिठगर रहै
हूँ
रस बेसी रहै कि गुद्दा?
रस
रस बेसी रहै कि गुद्दा?
दुनू चीज रहै जेना एगो आम मे सोन वाला रहैया ने
हँ
से सोन वला नहि छलै, आठी नमहर छलै मुद्दा कनि कम
आँठी नमहर छलै, गुद्दा कम छलै
हू
इ कलमी ये
हू
बुझलियै गुद्दा सभ ओदरि जाइत हैत
हू
आ अथी मे कुदाा ओदरे नहि छै
बिजू मे गुद्दा
नय ऑडरे छै जामुन गाछ केगो यए
जामुन तऽ ढोल छै पूरा सौंसे तऽ जामुने छै
कते कते मोट के
अखन ओते मोट नहि छै तयौ फरे
फरे छै
हूँ
ओना आब झखरैयओे बेर भऽ गेलै नहि यौ
हू
नहि तऽ खाायतेबै जामुन खूब
ह आ आनबे केलकै हन हमरा की पता हम थोड़े ने गाछी जाय छ त बूजबे जामुन छै
राखब तऽ
ठीक छै
एन नई जे सब खा जेबै
ने
बुनीयौ पड़ैया
बुन्नी विध विधइ छै
तखन बड जोर से एऐलै नै यौ
हूँ हमरा रास्तेमे पकड़ि लेलक
भीज गेली
भिजलियै तऽ नय आगे आगे हमे आल जाइ छलियै पीछेसँ बुनी आबै छलै पहुँचलियै की तर तऽरा देलकै
ओते स्पीडमे चलेलकै गाड़ी
हूँ चारू बगल से घेरने छलै बुन्नी
वाह तऽ तऽ अहाँ बुनीयोके नै हाथ लागऽ देलियै
हूँ
हूँ
घर परस निकल देखियो घर पर स निकललियै ओय टोला नेहा के घर लगेन गियै
हँ
तऽ एके बेर बरबड़ा क अऐलै आ फेर छुटि गेलै आ फेर म मन इसकूल लग गेलियै तऽ केनी क कनि कऽ झाँपू अएलै फेर छुटि गेलै तऽ आब गेलियै तनि बहरी दिस मुरली दिसा खूब तर तर रबै छलै आ एनी हेबे नै करै छल तऽ ढोठ नारायण दिसन गेलियै तऽ फेर एतय तक आबि गेलै लेकिन ओत बचल छेलैय फेर गंगदह शिवराम पहुँचलियए तऽ सोमके हाट लग तर तरबै छलै आँ ठराही दिसैन आ ओतऽ पहुँचलियै
हां
तब आओर होअ लाग
हाँ
दु तीनो मिनट के
एम्हर त दुपहर मे आबि क हुअ लागल
हूं
लगभग कतेके दस आर बजैत हेतै। नो दस लाख
त धान रोप लौं सब
आवाज कटैयन
हूं
भेएल खतम रोपनी
डेढ़ कट्ठा आओर बैच गेलै
हं
प ह ह पानि तऽ छै कादो नै भेलै
त एते मने बुनी भेलै त बेकारे न भेलै बुन्नी ऊपर से हो छलै नीचा से कादो दितियै रहै लेठ लेठ क तऽ नै होयत रहै
ऐं
केना क कादो केन्ना क कादो त ओंगराईऐ केन काद ओ होइ छै
हर बरद हटि गेलै तऽ आब ट्रैक्टर से होइ छै।
हाँ बरद
की केलके
उंह किशू पक्का पर सुति के बिछौना छोड़ि देलखिन। सलगी आर साफ क देलो हैज
हटा दै के उठा लै के रहा
हम अखन एलियैहन त देखलियैहन सिरौना आर फुलल छय एकदम सँ देखि उठले नै उठैय छै।
ई सभ स ऊपरका पर
तऽत सबसँ उत्तरका प आए हेलो